हरिओम जी हरिओम,
हरिओम भईया,
छा हाल आ!
ॿढ़िया तव्हां ॿुधायो।
बिल्कुलु ॿढ़िया ॿढ़िया काथो ता काथो था ॻालायो तव्हां।
मा जबलपुर मां।
जबलपुर र एम पी ओके मां उदयपुर राजस्थान।
अच्छा उदयपुर मां।
आया हो कॾहिं उदयपुर कॾहिं?
न,
अच्छा,
न आई उदयपुर।
कोई रिश्तेदार आहिनि कोन न त काथे ईंदासीं ॿुधाओ।
कोई बि न आहे अच्छा हिते। हिए
उहु कोई बि कान आहिनि न रिश्तेदार।
हा हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु सहीआ। न त हाणे ठीकु आहे त ॻाल्हि विच में हाणे तव्हां सां शुरू थी आहे। त हाणे ईअं सम्झो भई कोई आहे वञू त मतिलबु कोई न कोई मिलंदो मतिलबु भई सुञाण वारो बसीं हिय।
हा
ख़ाली भई खाली फोन करण जी देरि आहे ख़ाली बस कोई न कोई थींदो ईअं आहे न। भई क में पंहिंजो कोई रिश्तेदार न हुजे या कॾहिं कमु न पईंदो हुजे त पो हिकत बि कोई सुञाण जो हुजे त लॻंदो आहे की भई न हा इन सिटी में बि कोई मुंहिंजो मिलण वारो आहे।
हा,
पोइ कॾहिं प्रो कॾहिं मालो कॾहिं लाइव भविष्य में कॾहिं ठही वञे प्रोग्राम। त हा जबलपुर त मां बि नही ॾिठो आहे कॾहिं। ॾ ॾिठो बि न आहे आयो बि न आहि कॾहिं। हाणे मुंहिंजी बि इअ ई आहे न भई जबलपुर में मुंहिंजो बि कोई न आहे हुते।
हा हा,
इंदौर में आहिनि भोपाल में ज़रूर आहिनि।
हा,
अधु असांजी त अधु फैमिली मतिलबु सम्झो इंदौर में ई रंहदी आहे त।
हा, मां त इंदौर बि न वई आहियां त इंदौर न भू पाल कोई रिलेटिव आहे कान न।
हा हा हा ह हा जी जी,
हु
पोइ त ठीकु आ, ठाहियो प्रोग्राम उदयपुर जो हाणे, ॿियो छा करणो आ हाणे।
हा भईया।
हा हा।
हा।
कीअं आ, हुते जो मौसम कीअं आ हुते हाणे, जबलपुर में छा हलंदो आ?
नथो किरे ट्रे चारि ॾींहं खां।
पहिरों पई आ बारिश?
हा हा ॾाढी थी, चारि ॾींहं खां बंदि लॻो पियो आहे।
बारिश कान्हे को, हिक बि बारिश कान्हे, गरमी आहे।
गर्मी आ, हा हा, हिते त हाणे उदयपुर में त टे चारि ॾींहं खां, ॾाढी हवा हले ती। अयों, उस उस ॾाढी थदी आ मतिलबु, तिखी, तिखी तिखी उस नाहें मतिलबु। अयों हवा ॾाढी हले ती, उदयपुर एतरो में छा आहे की लेकसिटी आ, झील झीलां झीलां खोड़ इनि मतिलबु उदयपुर उदयपुर में ॾाढी वॾी, त पाणी जी कमी न। पाणी ॾाढो आ, मतिलबु हिते, सी आ। बाक़ी त ठीकु आ मौसम त बरसाति त थोरी करण पई त हुई हिकु ॿ दफ़ा पईया थोरी तेज़ बि पईया थोड़ी मीडियम बि पईया, लेकिन हुन सां छाहे थधाइण नथी आ, मतिलबु अञां सम्झो। इअं, गर्मी, गर्मी जहिड़ो त आ ई मतिलब महौल ते ईअं। हा, बिल्कुलु ईअं। हा, पेंदी आ पेंदी आ, हिन बार त ॾाढी वधीक की पई आ, हिन बा हा, हिन बार त, टेम्परेचर उदयपुर जो बि मतिलबु एॾो वेंदो नाहे लेकिन ॿाएतालीह खां मथे बि वियो आ मतिलबु, हा बाक़ी एतरी हेएतिरी न पेंदी आ नॉर्मल रहंदी आ, मतिलबु लेकिन ठीकु आ इन बार इन बार वधीक हुई मतिलब।
अच्छा।
हा हा हा हा।
हूं।
बारिश त थोड़ी सी पई आ, मामूली सी।
हा हा।
बाक़ी छा आहे उदयपुर में झीलां आहिनि, एक्चुअल में छा आहे उदयपुर छा टूरिस्ट, सिटी आ सॼी मतिलबु ईअं।
घुमण जे लाइ जगह आहे ॾाढी?
घुमण घुमण घुमण जे लाइ त ॾाढी वॾी, ॾाढी बढ़िया जॻह आहे मतिलबु। सम्झो कि राजस्थान जो मतिलबु आ न कश्मीर उदयपुर के चवंदा इनि।
अच्छा।
हा, राजस्थान जो कश्मीर जेको आ, उहो उदेपूरी ई आ मतिलब ईअं। बिल्कुलु आ न सभु तरफ़ छा पहाड़ियूं अनि, मतिलबु सभु तरफ़ सभु तरफ़ मतिलब आ न सभु पहाड़ियूं पहाड़ियूं आहिनि ह विच में सिटी में सिटी खों थोरो सो ॿाहिर मतिलब झीलां खोड़ इनि मतिलब। पाणी ॾाढो आ मतिलबु ईअं। हा, असांजो उदयपुर जो माहौल त अहिड़ो रहंदो आ मत
नज़ारो सुठो आ, हुतां जो हा न?
ॾाढो बढ़िया-बढ़िया तमाम, यूट्यूब ते तव्हां कॾी सर्च करो। उदयपुर लिखी करे, राजस्थान लिखी करे, तव्हांखे सॼी जानकारी मिली वेंदी, कि भई केड़ी- केड़ी जॻह आहे ऐं पूरा मतलब वीडियो-वीडियो समेत। तव्हांखे मिली वेंदी।
हा, हम हम
ईअं, ईअं आहे मतिलब।
हा
तव्हां, तव्हां छा? मतलब कोई जॉब में
न न हाउस वाइफ, जॉब में न आहियां।
जी, जी, जी
हाणे कमकार करे वेठी आहियां ॻाल्हाइण जे लाइ।
हा हा अॼ मुंहिंजो बी छा आहे? कि जीअं न मुंजे लाइ बी छाहे? संडे हूंदो आ, न संडे ॾींहु छा हिक वजे खां पो फ्री थी वेंदुम।
हा
संडे ॾींह छुटी रहींदी आ बिल्कुल हिते। त बस, उन खां पो फ्री रहंदा आऊं, तवां इन करे मां बी वेठो हुम, मां चयो ॻाल्हाए वठ
हम्मम हम्म।
न सुठो आ, दीदी ॾिसो न न इहो मतलबु, ॻाल्हाइण ॾाढो बढ़िया आहे। मतलब, अन ईअं पहचान वधे ती। पहचान वधे ती, हिक ॿिए जा वीचार मतिलब ॼाणे सघूंता, इ सभ कुछ मतलब ईअं आहे। जबलपुर में सिंधी घणा हूंदा अंदाज़न?
आहिन, पो बी यानी कि ॾाढा आहिन। पर ओतरो न आहिन, जैसे लाल मिटी में आहिन। अऊं बाक़ी कटनी-वटनी में जादा आहिन।
जी, जी, जी, जी, जी उदयपुर में त सिंधी ॾाढा आहिन। उदयपुर में सिंधी क़रीबन सठ हज़ार खां मथे आहिन।
हा
सठ पैसठ हज़ार खों मथे आहिन। उदयपुर में त, उदयपुर में त पं छह, छह कॉलोनियूं अहड़ियूं आहिन, जेकियूं बिल्कुल प्योर सिंधियुन जूं आहिन।
अच्छा! इते न आहिन जबलपुर में बस लाल मिटी आहे, बाक़ी त न आहे यानेकी हा, जस्ट कटनी में आ कटनी में हा, हा चेटीचंड, चालीसो सब मनाईंदा आहिन।
चालीहो हाणे शुरू थियण वारो आ न, हाणे ॿ ट्रे ॾींहंन में हाणे त हा, सोरीं तारीख़ जो बिलकुल- बिलकुल। मनाइंदा आहिन?
में बि आहे, जबलपुर में, सिटी में बि आहे।
हा, उदयपुर उदयपुर में बी अन झूलेलाल भॻवान जा मंदिर क़रीबन चारि त आहिन उदयपुर वॾा वॾा। मतलब बढ़िया आहिन, मतलब ॾाढा फस्ट क्लास ठहियल आहिन, मतलब ईअं ॾाढा बढ़िया ठहियल आहिन रोज़ हुते आरती थींदी आ, रोज़ुश माण्हू इक्कठा मतलब ईंदा आहिन समाज जा माण्हू सिंधी ईंदा आहिन खोड़ सारा। काफ़ी सारो ठीक आ मतलबुबढ़िया आहे मतलब शांत ॾाढी शांत सिटी आ, मतलब वधीक कुछ अहिड़ो कुछ न आहे मतलब ॾाढी शांत सिटी आ मत
अच्छा
ठाहींदाउ तव्हां कॾहिं कॾहिं ॿाहिरि वञण जो कॾहिं घुमण जो प्रोग्राम उदेपुर जो ठाहींदायूं ज़रूरी हिक बार, मतिलबु हिकु हफ़्ते जो ठाहींदाय हिकु हफ़्तो त घटि में घटि उदयपुर में खपी खपे ॿियो घर में कीअं आहे? सभु केरु आहिनि सभु केरु- केरु आहिनि ॿार वग़ैरह ठीकु आहिनि?
हा हा सॿ बढ़िया। अठ ॼणा आहियूं असां। ॿ फैमिली रहंदा आहियूं, ॿ फैमिली।
जी?
अठ फैमिली आयूं
अच्छा, अच्छा मुंहिंजे घर में त मतिलबु टोटल असां चार ॼणा आहियूं मिंजा मुंहिंजो पुटु हिकिड़ो आहे उहो क़रीबन अठावीह साले जो आहे।
अच्छा।
हिकु धीआ मुंहिंजी उहा चोवीअ सालि जी आ उहा
हा नौकरी वौकरी
ॿई ॿई जॉब मैं आहिन। मुंहिंजो पुटु त बाहिर रहिंदो आ, पुना रहिंदो आ। उहो इंफोसिस में आ, उहो इंजीनियर आ उहो।
अच्छा।
ऐं मुंहिंजी धीअ जेकी आहे उहा बि जॉब ई कंदी आहे उहा बि आई टी कंपनी में आहे।
अच्छा हिते आई हुई हा हां हूँ।
ॿिनन् ॿिनन इंजीनियरिंग कई थव ॿिननजी जॉब ॿई जॉब में ई आहिनि हा बसि हाणे हिकड़े जी पुट जी शादी करणी आहे पोइ त हाणे ॾिसूं था चार पंज महीने में छह महीने में थी वेंदी मतलब अचनि था रिश्ता हेॾो होॾो लेकिन जेको समझ में ॾिसो समझ में अच जीे जीअं
हा हा जो पसंद अचे न।
हा पसंद अचे अॼकल्ह थोड़ो टाइम जमानो थोड़ो ख़राब तो हले मतलब ईंअ अॼकल्ह पहिरियूं वारी‌यूं ॻाल्हियूं न रहयूं मतिलब ईअं अॼ सबकुछ सोचे समझे करणो आहे मत
हा।
अॻिते लाइफ छा आहे हमेशा हलदी रहे न त विच में हली विच मे थोड़ो गेप थो अच्ची वञें टुट थी ती पए उअ ॾाढयूं हुन शइ जी ॾाढियूं समस्याऊं आहिनि मतिलब हाणे हिन‌ टाइम मे।
हूँ।
तव्हांजा ॿार घणा?
ब अहिन मूंखे बि
अच्छा अच्छा ॿई छोकिरा ऐन
न हिक छोकरी हिक छोकिरो
अच्छा वॾो छोकरो हूंदो तव्हांजो वॾी
हा वीह साल जी आहे।
अच्छा विह पऱदी हूंदी हाणे
हा हा पढ़ंदी आहे।
ॿिन्हिनि जी पढ़ाई हलंदी हूंदी न अञा त ॿारनि जी त जी जी जी जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया बढ़िया हम्म हम्म हम्म हम्म तव्हांजो बिज़नेस वग़ैरह छा आहे हुते?
बेकरी आ असांॼी।
अच्छा अरे! अच्छा ॾाढो बढिया अरे वाह! यार बेकरी त ॾाढी बढ़िया जॻ, ॾाढी ॾाढो बढ़िया कम आहे बेकरी जो त। ॾाढो ज़बरदस्त कम आ बेकरी जो कम त, उदयपुर में बी हिते असांजे बेकरी वारन इयो ॾाढो बढ़िया कम आ मतलब, ईंअ बेकरी में ॾाढी वैरायट वैरायटी व़गैरह अॼकल त खोड़ चेंज बी थी वयूं आहिन। ह हा हा
बेकरी जो आ।
हा, बेकरी जो कम आ, अच्छा-अच्छा बाक़ी हुते जो ठीक आ, माहौल बढ़िया रहंदो आ जबलपुर त, बढ़िया सुठी सिटी आ न? इंडस्ट्रियल सिटी आ शायद।
हा, हा सुठी आ जॻह बी सुठी आ, हिते बी घुमण जे लाइ आहे जॻह।
अच्छा हम्म हम्म, हूं, हूं, हूं, हूं, हूं तव्हां कॾी जुड़िया आयो? इन एप में इन में?
ट्रे ॾींहं थी वया मूंखे।
अच्छा, मांखे बी ट्रे या चार ॾींहं थिया आहिन, मांखे बी जस्ट हाणे ही। मुंजी बी हाणे जॉइनिंग आ, बिल्कुल हाणे जी जोइनिंग आ बिल्कुल मुंजी बी।
अच्छा
हा
ईअं त ठीक आ, ॻाल्हाइणो खपे ईअं सुञाण थी वञे त पो त ठीक आ पो फ्रीक्वैेंटली ॻाल्हाइणो-ॻाल्हाइणो खपे, हिसाब सां पहचान -पहचान ईअं ई वधंदी आ सभ।
हा, हा उए सभ सिंधी में त ॻाल्हाइन न।
हा, आई एक्चुअल में सभ सिंधियुन जो ई ग्रुप ठहियल आ न, मतलब ईअं सम्झो की सभ सिंधी
जेंखे सिंधी ॻाल्हाइण न ईंदो हुन बी ॻाल्हाए वठंदो हन पो।
हा, सिख सिखंदो न थोड़ो -थोड़ो त ॿुधी ॿुधी करे बि त प्रैक्टिस थींदस न हुनखे बी।
हा, सिखी वेंदा न पो न।
हा, अरे! असांजे घर में बी छा आहे कि अञां ॿार आहिन न जेके उहे नथा ॻाल्हाइन सिं सिंधी, असां त जीअं ठीक आ, मां मुंजी वाइफ, असां ॿई त सिंधी में ॻाल्हाए वठदा आऊं सॼो क़रीब-क़रीब सॼे ॾींहं में त असांजा ॿार त ख़ाली बस सम्झन अथा, लेकिन हो ॻाल्हाइण पसंद नथा कन।
अच्छा, सम्झंदा आहिन और
हा सम्झंदा आहिन, न ईअं ते सम्झंदा त आहिन आराम सां भई ॻाल्हाइन त सिंधी माहौल में, एॾे एॾन सालन खां सिंधी माहौल में रहियल आहियूं, आया आऊं। पेहरियों त परिवार सॼो-सॼो वॾो परिवार हूंदो हुयो। हाणे- हाणे त हाणे सभ अल हाणे सभिन जा अलग पाठ थी विया आहिन कोई, मुंजा अंकल उन्हन पांजो मकान ठवाए छॾियो, उनजी उनन जी फैमिली उते उनन अलॻ ठवाए छॾियो, मुंजी हिकड़ी चाची उनजो वरी अन अ उनजो पांजो हिकड़ो अलॻ फ्लैट तस, उहा अलॻ रेहण लॻी वई। असांजी फैमिली अलॻ थी वई, भेनरुन जी शादी थी वई, त वाह! सभ ईअं सभ बटजी विया, चवण जो मतलब
हा, हा
बाक़ी त सॼो वॾो- वॾो पूरो परिवार हुयो, घट में घट वीह पंजवीह ॼणन जो परिवार हुयो पूरो। हिकड़े ई मकान में सभ रहींदा हुआसीं, हाणे सभ बटजी विया सभ पैंजा अलॻ-अलॻ मकान थी विया, सभिन जा बस ईअं कोलोनियूं बी वधी वयूं उ थी वयो, हो बी थी वियो।
हम ह उतल।
हा
और ॿयो सॿ बढ़िया भैया?
हा दीदी बिल्कुल बढ़िया-बढ़िया सॿ ठीक आ बिल्कुल बढ़िया सॿ कुछ। बढ़िया सॿ महर आ ईश्वर ॼी रस्म आ भॻवान ॼी महर आ आ
हा-हा
हा- हा-हा-ह
हा ॿयो ॿुधायो?
बस ॿुधायोमव सॼो सॼी त कहानी रखे छॾीम तहांॼे सामू।
ॿारा मिंट गलाहणो आहे न असां?
हा ॿारहं मिनंट ॻालाइणो भई हाणे एॾो-एॾो त एॾो सॿ कुछ त तवाखे मां ॿुधाए छॾयो। हाणे-हाणे, हाण-हाणे तवां ॿुधायो के भई हाणे तवाॼे हुते छा आए तवा पांॼी हुते ई जॻह।
उ सॿ जॻह। बढ़िया ई आये भईया उ सॿ सिटी बढ़िया आये ह।